हेलो हँ कहू, की कहै छलियै।
तऽ वैंह कहलहुँ जे बड्ड ज्यादा जे छै न, से प हमर से मतलब एते खर्चा छै आमदनी के पता नहि आ खर्चा दुनिया।
यौ देखियौ न कतेक ज्यादा महंगाइ बढ़ि गेल छै, इहोसब तऽ अहाँ देख सकै छियै, ताहिके बाद त
आ सैलरी-सैल-सैलरी बढ़बै के नामे नहि लै छियै। मंहगाई बढ़ै छै।
खर्चा यैंए आऔर खर्चा कतेक छै से कहू।
ओ हमरे सनक आदमी छै जे एतेक झेलै छै, दोसर रहतै न तऽ कहिया ने बताहबा बनल रहतै।
त हमर बहिनो कहे छै जे, बिहारी बहुत किछ झेलै छै, अकेले सबटा हैंडल क रहल छी
वैह चीज छै जे सब होइ छै समयके छै, एक साल छै तकर बाद फेर आवादे रहबै, एहन किछ नहि छै। साल भैर छै कनी दिक्कत, तकर बाद फेर आहां के तकर बाद एक सालके बाद जे छै, से फेर
लेकिन देखियौ फेर अखन दिक्कत अय, फेर कनि फेर बौआ पैेघ हेतै फेर को एक फर एडमिन करवा फेर ओतऽ जे
ओकरासँ ओहि सबके लेल तऽ देखियौ होइ की छै, जकरा भगवान जन्म दै छथिन आ ओकरा जे छै से ओकर पालन पोषण वैह करै छथिन। आ इहो नहि छै जे, अपने पेट काटि लेबै से मंजूर छै ठीक छै। मगर ओकरा जे छै से दिक्कत नहि हुए देबै एते फाइनल छै।
नहि ई तऽ चीज छैहे। छैहो दिमागो में नहि इ सबलोग अनतै।
इहो नहि छै जे से जेना अपने नहि किछ केलियै से नहि, ओकरा बनेबै जे रहै एहन किछ नहि जे तैं हमरा ओहि हिसाब स नहि अय, ओहि ल हमरा नहि किछ करऽ पड़ै।
जी जान लगा देबै।
जी जान लगा आरो बनेबै से भाय देखै वला बनेबै, एहन नहि छै। किया त हमर इएह लक्ष्य छै, हमर हमरा किछु नहि नह हमरा घर लेबाका के ने गाड़ी लेवा कय बंगला लेबाक‌अय हमरा किछु नहि लेबाक अछि
बस ओकरा बढ़िआँ बनबय, आदमी एकटा नीक आदमी बनबयके।
अहाँ बस जे एहन बना देबै जे जे एहन बना देबै जे, ओहि इलाकामे जे छै ने से नहि हेतै क्यों। जो महादेव! ठीक- ठाक रह रहलै तब तकऽ तखन कहै छै, औऔ ओना विचारल सोचल गप नहि होइ छै, मगर अपन एक
लेकिन लोग सोचे तऽ छै ने।
हँ, मगर हमरा मोन मे अछि। हमरा एको रर्ती शौख नहि य, जे हमरा घर नहि य दिल्लीमे। अरे भाइ तऽ लऽ कऽ हमरा फायदा की यए, हमरा कोनो ई थोड़े य जे, जिनगी भरि हमरा दिल्ली मे रहबाक अइ।
हँ, इहो छै, देखियौ तऽ सच्चाइए इहे चीज छियै।
हमरा भाय, गाँवमे हमरा गाँवमे जे छै। एतेक महादेव हमरा दैथ, जे गाँवं दू कोठली के घर नीकसँ बनि जाय।
हँ, अहाँ के पास तऽ घर सब तऽ बहिनो गेल अछि ने।
नहि ओ ओहिमे जे छै। कनि मतलब ठीक ठाक सभ बनि छै। बुझलियै, हँ, ओकरा जे छै। से ओहिमे ओतऽ कमसँ कम जे छै। से पन्द्रह बीस लाख के खर्चा छै। ओहि घर पर, हँ, ओहिमे छै। अहाँके ह अहाके पंद्रह बीस लाख के खर्चा छै। आ ओ हम जे छै। से बहुत जल्दी स्टार्ट करबे, किया तऽ अखन हम कनि लचरि गेल छी, किया तऽ हर जगह जे छै। ने से एतेक जादा प्रेशर मे हम छियै ने, ताहि दुआरे नहि भेलै हँ। बुझलियै, कने छै। महादेव के कृपा रहतैन। तऽ भजेते, दू, चार, पच पाँच साल जाइत, सबटा कम्प्लीट भ जेतै।
दू चारि, इहो समय बीतै टाइम थोड़े ने लागैत छै।
हमरा एको रती्, अहाँ अथी नहि करबै। लोक के देखे छियै, अहाँके गाड़ी फलना -चिलना कार हैंटेन हमरा एक रती शौख न होइया, हमरा एक रती शौख न होया।
मतलब ई सब के मोने नही होइये।
ई नहि छै जे, हम नहि लऽ सकैत छी। हम एतेक, हमरा भगवान दया, अहाँसभके आशीर्वादसँ, छोट- पैघके आशीर्वादसँ। एतेक हम दिन बना देने छिय, जे एजेंसी वाला के फोन करबै ने, ने एकटा डॉक्युमेंट लेत, नई हमरा सँ कोनो पेपर लेतै, ओ जे छै से खुद गाड़ी ओतुका मैनेजर या ओकर जे छै। अथी। जीएम हमरा घर पर मे, गाड़ी देतै बुझ बुझलियै, एतेक हम बनेने छीयै अपन।
तब आज लोग, बना क के राखै छै से न
हम हम एयरटेल, सुनियौ हम हम एयरटेलमे जॉब करैत छियै, हम केलियै की? बस हम अपन लिंक बनेलियै, अपन जे छै। ने से हम पूरा मार्केट बनेने छियै दिल्लीमे। हम कमेलियै नहि। जनलियै, मगर एतेक छै। जे ककरो ज जान पहचान छै। ने। हमरा से बेसी नहि छै। आ बचलै अंजनी भाईजी जे कम्पनी मे काज करै छलथि। अजन्ता कम्पनी
अच्छा! अखरो तऽ करिते छथिन, ने ओएहमे ने।
हँ, सुनियौ जाहिमे काज करै छलैथ, ओहि कम्पनी के जे मालिक छै। ने ओ ओ मालिक जे छै से ओ मालिक हमरा लग मे जी हजूरी में रहै छै। सर, सर हमरा संगे गप करै छै। आ उहेए मालिक अन्दर मे हमहूँ काज केने छियैह। एखन तक हमर कॉन्टैक्ट मे छै। ओकर नाम छियै अमित। भाइजी क बुझल छै, भाइजी के बुझल छै। हम कहलियै भायजीे के अहाँक नोकरी तोकरी कोनो एहेन हुए त हमरा कहब अमित के कहि देबै। ओकरा तू कऽ क‌ऽ गप
हँ तहन कि छै जहैन अहांके एते नीक से बातचीत भऽ रहल ये त बिलकुले कहबै ने।
आ हम जे छै से ओकरा अन्दर मे काज केने रहियै कथी के काज केने रहियै पता अइ?
कथी के?
लेबर क।
एंह और तोहर एत्ते नीक दोस्ती एत्ते नीक।
है ओकरा इ थोड़े पता छै हम ओकर कम्पनी मे काज करै छियै।
हँ
ओकरा इ नै पता छै जे हम ओकरा कंपनी मे काज केने छियै बुझलियै। ओ त हमरा चिन्है छै जे भारतीय एयरटेल के इम्प्लॉय छियै इ एयरटेल मे ओकरा जे कोनो काज पड़ै छै ने त ओ हमरे लग मे अबै छै।
ओ यौ ओ एयरटेल सीम सब जे होइ छै से बला दिया कहि रहल छी अहाँ?
हँ हॅं ओ सीम जे होइ छै नऽ त से सब जतेक के अहाँ के सीम होइयऽ कॉल डिटेल होइये ककरो जे छै से क्राइम - डाइम होइ छै त ओ कॉल डिटेल हमरा मतलब हम अहाँके नि निकालि केऽ दऽ सकै छी अहाँ कतौ परेशान कऽ रहल अइ त ओकरा हम ट्रैक कऽ सकै छी इ सब सबटा हमरे लग मे अबै छै।
ओ तहन तऽ बहुत बढ़ियां काज कऽ रहल छी आ जादा टाइमो नै अइछ मतलब ग्यारह बजे बला एगारह से तीन सेएह नऽ।
कहियै तऽ हमरा ल -अन्दर मे हमरा लग म लड़का काज करै छै हम ओकरा सँ काज करबऽबै छी। हमहुॅं पहिले जे छै ने पाँच साल बड्ड मेहनत केने छियै तीन तीन बो- बजे भोर मे जे छै ने से पार्क में जे छै से अहाँ के पर्ची बॅंटै छलियै। बुझलियैह आ राति कऽ जाइ छलियै दस बजे एगारह बजे राइत मे तकर बाद ने आइके डेट मे जे छै से हम दू घंटा एक एक घंटा मे आबि जाइ छियै हमरा केयो ने किछ कहै छै।
हँ सही बात छै जे एत्ते पहिले हे एत्ते मेहनत कऽ कऽ बैसल छै ओका तऽ किछ काज
हम अपन मेहनत केने छी ओ एइ समय मे हमरा टाइफाइड भऽ गेल रह मतलब भऽ गेल रहे हमरो भऽ गेल रहेए दिल्ली अबिते देरी टाइफाइड हमरो दू लाख रुपया लागल अइ शरीर मे।
बाप रे।
बुझलियै हमरो लागल अइ दिल्ली क पाइन सब क एक बेर अहाँके इ होइते छै बुझलियै अहाँ एक बेर लैत तकर बाद अहांके ठीक रहै छै। हाँ हाँ ओ नियम छै। अहाँ जॅंओ दसो दिन के लेल एलियै आ जॅं पाइन पीलियै दिल्ली के कतबो ओ अहाँ आ- आरो बला पाइन पीबै छियै य किछ पीबै छियै ओ अहाँके जे छै से ओ शरीर मे इन्फेक्शन, टाइफाइड सबटा भ‌इये जेएत।
मतलब उ हेब्बे टा करत।
हाँ ओ त होइते छै त ओ सब जे छै से सबटा हमरा कम्पनी जे छै से डील कऽ लै छै। हमर कम्पनी छै।
अच्छा यौ लेकिन जे कहू अहाँ पहिले मेहनत केनौहेँ पता अइ लेकिन अखनके जे हिसाब सँ अहाँ छी से बहुत नीक काज अछि अहाँके सबसँ नीक । करऽवला अछि।
हम तऽ जे छै से हम तऽ कहने रहियैन पूजा भाभी के अहाँके जँ नौकरी चाही। तऽ अहाँके जे छै से हम लगबा देब। हम सीए के कहि देबै ओकरा राकेश छै त ओकरा हम कहि देबै जे ओकरा लगमे काज कऽ लेब किछ दिन। कतौ एम्पोटैन्ट। के बढ़ियाँ ज्ञान भऽ जायत शुरूमे पाइ कम दै छै पाँच छः हजार देत।
अच्छा सीे ए साथे जे रहै छी।
आ सी ए संगे ओहेने अकाउंटेंट ओ ओहन काज सीखे करैत करैत सीख जाइ छै। सी ए की करै छै? ओ खाली साइन आ मोहर बढै छै ओ ओकर ओकर इम्प्लॉई सबटा काज करै छै।
हँ ओतऽ दुएटा गाछ!
हँ तऽ हम पूजा भाभीके पूछने रहियै तऽ हमरा कहलक जे छै से नहि अखन कहाँ किछ! करै छै हम कहलियै पुछबै ओहि समयमे अहाँ सँ हमरा गप नहि होइत रहै कहने रहियै जे पुछबै अंजनियो भाईजी के लिंक सब छै एस।
लेकिन देखियौ तऽ हम कॉमर्स थोड़े न रखने छी हम तऽ आर्ट रखने छी। त लेने आउ?
ओ भरैत छियै डेबिट क्रेडिट जे छै न से हम अहाँके दू दिन बता देब ओहिमे अहाँ सभटा सीख जेबै। कॉमर्स कथी परमे छै डेबिटे क्रेडिट परमे सबटा छै कॉमर्स। मतलब जे आबि रहलयेँ बुझलियै! ओ भेलै डे ओ भेलै डेबिट आ जे जा रहल छै ओ भेलै क्रेडिट भऽ गेलै एहि परमे। इन्ट्री बनय
इएह पर इएह बेस मतलब दूइ इएह दुनू बेसिक पर छै!
हँ हँ एहि परमे अहाँके पूरा जे से कामर्स से सी ए जे छै से इएहे दू! टा ओ ओ जे छै से चाटि गेल छै न जे आबै छै ओकरा डेबिट करै छै जे जाइ छै ओकरा क्रेडिट। डेबिट के मतलब ई भेलै! जे अहाँ जे छै से मतलब खर्चा केलियै। ठीक छै हँ अच्छा देखैत हेबय बैंकोमे जे अहाँ जाय छियै पाइ जे अहाँ निकालैत हेबै! त आगाँमे लिखा जायत हैत डेबिट।
हँ उतऽ लिखा जाइ छै।
तऽ ओ भेलै अहाँ निकाललियै तऽ अहाँ जे छै से अहाँके जे छै से ओ बैंक के लेल जे छै से खर्चा भेलै तऽ अहाँके डेबिट कऽ देलक। जँ अहाँ ओहिमे जमा केलियै तऽ अहाँ जे छै से जमा केलियै तऽ बैंकके भेलै प्रॉफिट। तऽ ओकर ओ जे छै से अहाँके क्रेडिट भऽ गेल। इहै दूगो पर मे पूरा कॉमर्स छै किछु नहि छै। अहाँ केँ जे छै हँ हँ हम कॉमर्से रखने छी तऽ हमरा जे छै से कॉमर्से अहाँ हमरा देखने छियै त एकटा एकटा सी पी ए छियै बुझलियै ओ कहलक जे कहलक आप सी ए है क्या हम कहलियै नहि तो कहलऽ आप को तो सब कुछ पता है आप मतलब एयरटेलमे मतलब ये काम कर रहे हो आपको अकाउंट्स का भी पता है। है सब कुछ पता है ए टू जेड हम कहलिय हम काम भी किए सी ए के पासमे! हमहुँ काज केने छिअइ, हमरा जी एस टी के रि रिटर्न भरनाइ, इनकम टैक्स के रिटर्न भरनाइ, तखन सं पी एफके थखन सं ई एफ एस आइ के हमरा सबटा काज अबैया। हं सबटा काज‌ अबैया।
यौ बहुत बढ़िया नॉलेज सब अछि अहाँके भाषा मतलब अहाँ कहियो बैसि नै सकै छी। बैसल बैसला के बादो अहाँ बढ़ियां इनकम कमा सकै छी।
देखियौ एहन किछु नै छै, एक पर एक भूप सब छै। बुझल आनन्दी आएल रहथिन तऽ हुनका हम बडे समझेने रहियै। आनंद मा कहने रहियै जे अहाँ कतौ जे छै न, से सीए के अन्दर मे काज सीख लिअ जे अहाँके नीक रहत।
उ जादा नीक होइ छै।
हम हुनका बहु बतेने रहियै तऽ ओ बारह तेरह हजार के चक्कर में जे छै से अहाँके देखलखिन जे हमरा जाइ छी त एसील एसी मे बैसै छी। छी, एक टाइम भोजन दैया अपन बारह तेरह हजार के चक्कर में नौकरी पकरि लेला। आइके डेट में जे राजस्थान में रहितै बुझलियै तऽ हम अहाँके गारंटी दै छियै तीस हजार के नौकरी हम लगबा दैतियै उहै राजस्थान में, रिलैक्सो के कम्पनी भेलै या कोनो दोसर कम्पनी। मे जे स कुनो कम्पनी मे हम लगबा दैतियै, ई थोड़े छै हम बेब
अहाँ तऽ कहबे करबै न बुझतै तऽ उ अपने ने यौ?
वैह हम कहलियै, हम कहलिअइ देखियौ सर सरकारी नौकरी तऽ आहाँ बुते हैत नै त प्राइवेटे मे जे छै से बढ़ियां कऽ लिअ।
सरकारी नौकरी मे एखन लोक दिन राति एक कऽ दै छै तै के बादो नै होइ छै।
हँ वैह हम हुनका कहने रहियै, मगर ओ नै बुझलखिन। अहाँके फोन कटै बला अबै हा। पाँच दस मिनट में कटि, दू मिनट में एक मिनट में कटि जायत पैंतीस सेकेण्ड में त वैह छै। बुझलियै तऽ उएह सब होइ छै, आदमी अपन अपन सोच होइ छै बुझलियै शुरू मे मेहनत करैये टा पड़ै छै कुनू काज के लेल बुझलियै।
तऽ ओ के करितै त एबे कर ओ समझलकै की कऽ सकैत छियै।
शुरूमे मेहनत करैए पड़ै छै, कोनो काज हुए